ओ
नमस्ते
ह नमस्कार आओर बता कयौ
क हाल चाल छियै
सभ नीक छियै
आओर बताइयौ ने खाना खाना खा लेलियै अहाँके
हँ खा लेली ली
कथी कथिी खेलियै यए अहाँ हँ हमूँ खा लेलियै अहाँके कथिी कथिी खयलियै यए
चावल दाल सब्जी खायल गेलल हे
अच्छा मतलब अपने बनली है कि माताजी रोर बनलथिन है
मात जी बने लै ने
अच्छा आ ऐसे अहाँके कथिी कथिी बना लियए छै
आ चावल दाल सब्जी मुर्गी का मीट खस्सी का मीट मलेट मछली सब बनाल जाइ छै
चलिियइ बारह
अहाँके कथिी कथिी बोल
हम हमू बना क छै ह चावल दाल सब्जी सलाद चट चटनी रोटी आ मतलब खस्सी के मीट मुर्गा के मीट मछली य अंडा इस सब हम बना लै छी फेर पनी पनीर टिक्ा पनीर चिली शाही पनीर मटर पनीर सब बना ली छी क हमरा आवले बनाब काफी दिन से हमरा ई खाना उना बनावे के काफी अनुभव रहल भ भ गेले हे बारा दिन रहली बाहर पढ़ाई करे ला मोतिहारी पहिले रहे रहिये ने तऽ ओहिमे हो गेलै अनुभव हो गेलै खाना उना बनाबे के अहाँके बतै यहाँ एक एकरा सिखलिय खाना बनाएके
माताजी सिखालै
अच्छा रौ रौआ माता रौआ मातााजी सिखलनि रौआ
हँ
अहाँ के कथि कथि मतलब मीट मछली पनीर उनीर बना ले छियै
हँ बना लय छी
अच्छा चलिएइ बहुत तऽ अच्छा बात ह आओर बतैयऔ उधर का मौसम कैसा है
दीपो सब नीक छियै
मौसम नीक छै आओर गर्मी पड़ैत छै कि न
गरमी परै छियै गर्मी तऽ बहुत अधिक परै छियै
पुछियै पूरा पसीना पसीना हो गेल दे देह हो गेल बा आओर ब बतैयो आऔर बतैयौ ने उधर ब एक दो दिन पहले बारिश उरिश भेले ह कि न
हँ भेल भेल छियै बारिश तऽ दू दिन पहिले भेल छियै बहुत अच्छी बारिश मौसम भी ठण्डा
हँ दो दो दिन पहले बारिश भए गेली तऽ बहुत मतलब राहत त है गर्मी स न
हँ
हँ और आंधी भी बहुत तेज आय रहै काफी काफी बागवानी में के पेड़ पौधा ई सब गिर गेल छियै तऽ मतलब आ दू तीन दिन तक राहत रहै गर्मी से अहाँके बतैयौ वहाँके कैसन मतलब मौसम कैसन रहै पेड़ पौधा गिर ल कह ने
हँ गिरल छी इधर भी
हँ सब जगह तो वही हाल छै इधर नहियो तऽ लमसम पचास पेड़स के आस पास गिर गेल छै गिर गेल रहै उधर बहुत नुोकसान भेलै किसान लोकोगके बहुत अफसोसो भेलै हमरा अहाँके बतैयौ अहाँके पढ़ाइ कैसन चलत ह
पढ़ाई सब नीक चलै छै अहाँके बताउ ने
हँ हमरो पढ़ाइ नीक चलै छै वैसे रहुआ कोनस कक्षामे पढ़ै छी
हम बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छियै
अच्छा रहुुआ दिन मे कय घं्टा पढ़ै ले
हम दिन मे यही तीन से चार घंटे पढ़ै छियै और रात मे दो घं्टे पढ़ै छीयै पढ़ के सो जाइ
चलियौ बहुत अच्छाके बात हइ आओर बतैयौ ने रहुुआ कोन सा विषय लै लए बड़ियै
हम विज्ञान विज्ञान लै छिय विज्ञान मे जीव विज्ञान
अच्छा मेडिकल वाला मे
हाँ
चलियौ बहुत अच्छा ले लेलियै रुआ और बतैयऔ ने मतलब रौुआ अपना बागवानी में कोन कोन सा पौधा पोघा लगले बड़ी गर्मी के राहत ला
बगवानी मे हम लगै छियै अनेक तरह के पौधे लगै छी आ आम लीची कटहल सेव केले का और नीम्बू का होता न तुथ का
हाँ चलिए बहुत अच्छा बात है लगाबे के भी चाही
हाँ अहाँके कौन कौन अहाँके कौन कौन स पेन लगै छियै
हम भी बहुत नीक नीक पेड़ लगाय ले बड़ी अपना बागवानी मे दूगो एगो बमई आम हई अ हमरा बागवानी मे डालमा आम हई फिर दू कटहल के आम हई फिर एक नींबू का
फिर अ इहे सब लगले बड़ अहाँ के बताउ ने अहाँ कियाम मे कौन सा आम सबसे ज्यादा पसन्द छै
ई जर्दा कऽ आओर बीजू कऽ मालदह यही सब अच्छा लगै छै
चलिअउ बहुत अच्छा हमरो तऽ इहे सब पसन्द अछि
रोहू मछली लै आ रहल छी बाजार सँ खरीदि कऽ
बड़ नीक बनबै छी रोहू मछरी खुद अपने सँ बनैने रही बड़ा न लागैत रहै बहुत स्वादिष्ट लागे रहि रहु मछरि।
ह
आ रउआ रो रउवा रोहु मछरी खइले पड़िय कि नहिा खाइयए
हँ खैये छि न। भ अभी इधर कल तऽ हम खााय छियै मुर्गी के मीठ। समझै छियै अ अभी भी आ आज बनेगा मछली।
अच्छा आज भी बनतै ह अहाँके यहाँ मछली।
हँ मछली बनै छियै आज।
आओर बतैयौ अहाँके मतलब?? ख मातााजी के खाना भऽ गेलै खाना? ख लेलथिन राउअर माताजी।
हँ खा लै छै।
पिताजी रउर खाना खा लेलथिन।
हँ खा लेथी
चल जाउ और बतैयौ न कही मतलब? गर्मी काफी बढ़ई है तऽ कही अहाँके घूमे के मतलब सोचै ह तर कि न। कही घूमके
सोचै छियै न सोच रै छै कि गोव से घूमि कऽ आय छीिय।
हँ हँ भी सोच रहे छी। गोआ बहुत अच्छा जगह भेलैय लोग कहै रहै हम सुनलये सुनलियै गोवा कादो बहुत अच्छा जगह है। उधर सुनै छिय क बड़ा मतलब बड़ा बड़ा समुद्र छियै ई सही बात है? का अहाँके बतैयौ कुछ।
हँ ओ बहुत ही गोवा प्रसिद्ध राज्य छैिय वहां के देश विदेश से लोगन घूमने आबै छियै काफी अच्छी जगह छिय।
हँ घाम भू हम भी सोचि रहल छीियै कि
छी छियै।
हँ हम भी सोच रहल छियै अगला पेमन्ट अतए तऽ चलल जतय घू गोवा घूमना
ठीक छै सचे हम भी
हँ हँ सल भइ रहू छै जरूर चलबै अहाँके तऽ चलबे करबै आओर बतैयउ आओर
सभ नीक छियै
रौुआ सिकंजी बना केे आ जाय छियै
न
नहि भइ सब सिफाइ काँचा आम को तोड़ क मतलब लयऔ बागवानी से ओकरा बाद ओकरा के अच्छे से गरम पानी मे उबाल लियऔ फिर अच्छे से को मतलब ऊपर वाले परत को ह तालियौ फिर अच्छे से हाथ से मिलाक त उसको जितना मात्रामे बनाना है चिकनजी उतना मात्रामे अ ककरियौ की मने पानि को डाल दियऔ ओ अच्छे से मिल कर बन उसमे चीनी भी डाल दिय अच्छे से बन आपका सिकंजी बहुत आसान छै ई बनावल सिकंजी वैसे कभी मतलब रघुअर मातााजी सिकंजी बना के अहाँके पिलले हथिन पना
हँ पिलल हाथिन
कैसन लागत रहै शतंजी
बहुत ही नीक लागै छै
हँ हम भी पले रहियै ने तऽ बड़ा नीक लागैत रहै सिकंजी हमरो मातााजी बना कऽ पिलले रहथिन बड़ा नीक लागैत रहै ओहिसे आओर बतैयौ ने लीची लीची रस ईसभ पीले बड़ी कि नहि कहियौ
हँ पीले बढ़ि काफी नीक लगै छै
आ चलि आउ रुआ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर दोबारा टाइम मिली तब बात करण
ठीक छै